हा जय जय झूलेलाल जय झूलेलाल ॿियो ॿुधायो कहिड़ो हाल आह?
असां ठीक आहियूं तव्हां ठीक आहियो?
हा हा असां बि बिल्कुल ठीक आहियूं मज़े में।
ॿियो ॿुधायो कहिड़ा हाल चाल?
सब ठीक आ, असांजी याद कीअं अची वयव अॼु तव्हां खे?
बस उह ही चइबो आ न की जॾहिं कम पए त कम वारे माण्हू खे खणी फ़ोन कजे।
अच्छा मतलब कम हुजे तॾहिं याद कंदा हूअं नथा याद करे सघो न!
न न अहिड़ी बि ॻाल्हि कान आहे पर ॾिसो अगर कम जे महिल बि कंहिंजी याद अचे थी त कंहिंजी याद ईंदी पंहिंजनि जी न याद ईंदी। धारियनि खे केर कम जे लाइ चवंदो छा।
न न सही आ।
तभी त पंहिंजनि जी ही याद ईंदी न।
हम्म ॿियो ॿुधायो,?
मां हीउ चवां थी मुंहिंजा भाउ भेण न दबईअ मां अची अचणा आहिनि ॿाहिरां विदेश मां त असां सभिनीनि जो हिकिड़ो प्लान थो ठहे। की भईया सभ ॼणा मिली करे असां घुमण वेंदासीं। त मूं ॿुधो की तव्हां कंहिंखां आइटनरी ठाराई हुई।
हम्म
त कंहिंखां ठाराई हुई कीअं ठाराई हुई कोई ग्रुप वारो आहे छा आहे? एक्सपीरियंस तव्हांजो कीअं रहियो इन बाबति तव्हां खां सॼी ॼाण खपंदी हुई।
न न असां त जेका ठराई बि बढ़िया माण्हू बढ़िया जेके ठाहे करे ॾिनी उनीजे हिसाब तींअ असांखे घुमाई कई।
ऐं आहे बढ़िया जॻहि होटल वोटल बि सुुठी ॾिनी हुई असांखे।
अच्छा!
पाणी वग़ैरह बढ़िया हो।
तव्हांखे कंहिं शइ जी ॾुखियाई त न थी न?
न न कंहिं शइ न, कार बि हुई मतिलबु असांखे वठणु ईंदी हुई सॼो ॾींहुं घुमाईंदी पो शाम जो छॾे वेंदी वापसि होटल में
तव्हां ॿुधाईंदा तव्हां किथे किथे घुमणु वियाव?
असां केरल विया हुआसीं। त केरल में अलॻि अलॻि शहर पंज छह शहर असां घुमिया हुयासीं। ई कोट असां कोच्ची विया सीं पहिरीं, पो उन खां पो मुन्नार विया हुआसीं। ऐं हुन खां पो केडी आहे हिकड़ो उते उ वियासीं पो एल एफ पी वियासीं, पो वापसी में वरी कोच्ची वठी वियो पो कोच्ची खां पो राति जो असांजी फ्लाइट हुई।
हिक ॻाल्हि ॿुधायो, उते खाइण पींअण जो साउथ में सभु कुछु सुठो आहे?
न न सही आहे न न कोई न सभु हिते जी जेके रोटी पांणीं हिते ॼी तव्हांखे मिली वेंदव हुते जा त हूंदा आहिनि साउथ जा डोसा वग़ैरह ई तव्हांखे मिलंदव
खाली जवाब
ॿाक़ी हिते जा ॿि आइटम सभु मिली वेंदा हिनि हुते हिते जा ॿि आहिनि हुते रेस्टोरेंट वग़ैरह तव्हांखे कोई दिक्क़त कोन् थींदव असांखे ॿि कोई परेशानी कोन् थी।
तव्हांखे हुते रोटी खाधे में सभिनि खां सुठो छा लॻियो? छा खादव, सभु कुछु हो?
हा सभु मिलियो ॿस ॼेको हिते मिलंदो आ ‌उहे भाॼियूं मिलियूं हुते बाक़ी हुते ॼो ॿि कुझु आइट आईटम मतलब जेके हिते न मिलंदा आहिनि
कहिड़ी नईं ॾिश खादव उते?
घणे हुई पनीर वनीर ॼी हिकु ॿ सभु भाॼियूं हुयूं जेके असांखे हिते न मिलियूं हुन उते ॼो टेस्ट थोड़ो अलॻि हो चेंज हो
अच्छा ॿियो हुते जो छा फेमस आहे माण्हूँ उतां खां छा वठी चे जेकर वंञें मूं ॿुधो आहे हुते ॼा मसाला ॾाढा सुठा हूंदा इनि।
मसाला ॾाढा सुठा तव ऐं तव्हांजा हुते ॼी चांहि पत्ती ॿि सुठी तव चांहि पत्ती हुते त पैदा ई थींदी आए केरल में।
न सभिनि खां वधीक त मूं ॿुधो आहे शायदि आसाम में सैकिेंड
हा सैक् वधीक हुते आ पर हुते ॿि पैदा काफ़ी थींदी आहे केरल में ॿि केरल में ॿि त चाय पत्ती फेमस तव बाक़ी केले ॼी चिप्स सुठी तव उते ॼी ऐं नारियल जो तेल तव
अच्छा तव्हां ही सभु शयूं वठी आया आहियो?
हुं हुं असां ॼो
मूंखे त भई नारियल ॼी चिप्स ॾाढी वणंदी आहे
हा हा उते ॼी बढ़िया तव। ऐं हुते नारीअल ॼे तेल में ई तरंदा तव रिफाइंड वग़ैरह में न तरंदा इन उते तरंदा ॿि उनमे तव नारियल ॼे तेल में।
उते नारियल ॼी पैदावार वधीक थींदी आ त हीअ कोकोनट वाटर उते सस्तो हूंदो पो त?
आहे सस्तो पर अल न ॼिते घुमणं फिरणं ज्यूं ॼॻहियूं हिनि टूरिस्ट वग़ैरह वधीक हुते कोन्हे सस्तो हुते त इह्येई अघ् तव ॼींअं हिते इन सठि रुपए सत्तरि रूपए हींय हूंदो हो। बाक़ी अदर प्लेस ॼीअं ॿिया शहर आहिनि गांव वग़ैरह साइड उत्ते सस्ता तव, ॿाक़ी हर हंधि् सस्ता कोन्हे उते ॿि बाक़ी इह्या ए क्वालिटी उते ॼी सुठी तव, हिते खां बढ़िया क्वालिटी तव हुते।
ताॼो मिलंदो हूंदो न।
हुं हुं, ताॼो ऐं पांणी
अरे वाह। हुनखे उहेई मूं ॿुधो आहे न कि गॉड्स ओन कंट्री ही चवंदा हिनि। कि जित्ते कित्थे सावक ही आहे।
हा, ॿाक़ी तव्हांखे ग्रैइनरी वग़ैरह ॾाढी मिलंदव तव्हांखे मतलबु घर नंढा तव ऐं माण्हुनि ॼो घर में ग्रीनरी वग़ैरह पौधा- वौधा इह्ये ॾाढी मतिलबु बढ़िया हवा तव्हांखे ॾाढी सुठी तव उते ॼी।
उते हा तव्हांखे हुते हॉस्पिटल वग़ैरह बिल्कुलु नज़र ई कोन हूंदव। माण्हू चवंदा इनि असांखे कोई बीमारी ही कोन थींदी आ हिते।
आबोहवा एतिरी सुठी आहे, पो त खीर बि सस्तो हूंदो?
हा खीर त ॾाढो सस्तो आ, हिते खां अधु अघु तव उते।
अच्छा!
हा हिते जीअं सठि सत्तरि रुपये लीटर तव, उते टीहे रुपये लीटर पन्टीहें रुपये लीटर इअं तव।
त हिन जो कारण इह्येई हूंदो न कि हुते सावक ॾाढी आहे ॻह जो गाहियुंन मेंहियुनि जो चारो हुते तमामु सस्तो हूंदो छोकी एतिरी पैदावार आहे।
हा इन्हे करें बि
ह न
हा।
ऐं चांहिं पो उतसी सुठी हूंदी ॾाढ
चांहि बढ़िया थव हा -हा, बिल्कुलु प्योर चांहि मिलंदी तव। क्योकीं चांहिं पत्ती बि उते पैदा थींदी आ खीर बि सस्तो आहे त हिन करे चाहिं जो अघु बि सुठो आहे, ऐं चाहिं बि बढ़िया मिलंदी तव।
जेका चांहिं जा प्रेमी आहियूं जेखे न मां उथंदे ही सभिन खां पहरियुं अख्यूं ही पो खुलंद्यूं आहिन कि फ्रिज मां खीर जो ॿाटिलो खणुं ऐं सिधो रंधिणे में हलंदो वंञु पांए पांणी, खीरु, चांहि पत्ती, खंडु- खंडु त हांणे छॾे ॾिनी आहे
जी।
ही मिलाए करे पो पहिंजो ॿूथु अची धोवंदा आहिंयूं पो जेसी ॿूथ त धोऊं ब्रुश कयूं तेसी चांहि कणंदी वेंदी आहे पो अची करे पीअंदा आहियूं पो असां जहिड़े माण्हुनि लाए त ही शहरु तमामु सुठो आहे।
न चांहि त हर माण्हूअ खे ई वणंदी आ न, कुछु माण्हूं इनि जेके न पीअंदा इन हिते तहांखे नवे परर्सेंट माण्हूं त ईंदो आहे जेके चांहिं जा शौंक़ीन मिलंदा
पर न अहिड़ा बि माण्हूं आहिनि जो बिल्कुलु चांहि पीअनि बि नथा।
हा घणंई माण्हूं इनि
सही आहे न
हम्म
ॾिसां, छा कजे वधीक न पिअणु घुरिजे, ॿ कोप त ठीक। सही आहे वधीक ॿिनि कोपनि सां नुक़सान न थींदी
सही ता चओ
ॿियो, छा वठी आयां हुतां?
इहे ई हूंदा असां ॿिया मसाला वसाला रहंदा जीअं इलायची आहे नंढी। ऐं लौंग आहिन। तेज पता वग़ैरह इ सभ अंदा
त वाक़ई में हिते उते जे में फ़र्क़ आहे मसाले में?
हा हा उत जो मसालो बि प्योर बढ़िया तव।
अच्छा!
हा हा
अगर तव्हांखे केरु ॿीहर चय हलण जे लाइ त तव्हां असां सां गॾु हलंदा उते?
हा ज़रूरु वेंदुम छो कोन
त पो हिक कम कंदासीं न
तव्हां बि पंहिंजे परिवार वारनि खां पुछिजो की जेकॾहिं हू बि ॿीहर हलनि असां सां गॾु।
न न हलंदासीं ॿीहर, हा अञा हाण असां। थी आया आहियूं वधीक टाइम बि न थियो आ न, हा। अंञा छह अठ महीना पहिरीं असां थी करे आया आहियूं।
अलाही परे ऐं वरी प्लेननि जा भा भाड़ा वग़ैरह टिकटूं बि ॾाढी थी लॻनि तव्हां घणा माणू हूआ ऐं तक़रीबन तव्हांजो घणो ख़र्च आयो हो?
असां ट्रे माण्हू वियासीं मां मुंहिंजी घरवारी जय असांजो नंढो पुट्र। वॾो बि आहे वॾो हलियो हुते पर हुनखे छुटी न मिली, ऑफ़िस में कम कंदो आहे न उहो। त हुनखे ऑफिस मां छुट्टी न मिलियसि त हिन करे उहो न हलियो। न त चारइ हलू न छा कावडे, एतिरो त समझदार आहे खेर। वॾा आहिनि ॿार त समझन था हा।
ह बि ॻाल्हि सही आ। त तव्हां बि प्लेन सां ही विया हूंदा?
हा प्लेन सां, चॻो परे आहे ट्रेन में वेही किथे माण्हू वेही तो पाऐ। ॿिन ॾींहं रातू ॿ ॾींहं माण्हू किथे करे पाईंदो। अठेतालीह कलाक जो रस्तो आहे त ट्रेन में किथां वञी पाईंदासी? हा प्लेन बि सिधो न वेंदो आहे हिक दफ़ो मटिणो पवंदो तव्हांखे, विच में।
अच्छा फ्लाइट बि कनेक्ट
कनेक्टिंग हा कनेक्टिंग।
सही आहे वरी तव्हांखे कोई ॾुखियाई त न थी ना?
न न ॾुखियाई न थी, हा। हा हा ट्री चईं कलाके जो रस्तो आ पर प्लेन में त वधीक परे बि कोन्हे।
त तव्हांजो तक़रीबन ख़र्चु घणो आयो हूंदो? ही सभ शॉपिंग वॉपिंग मिलाए करे घुमी फिरी
मुंजो लॻभॻि ॾेढ लख खन ख़र्च अची वयो।
त ही मञी हलजे अगर जे यूपी मां कंहिं माण्हू खे केरला वञण खप घुमण जी सघ हुजे सुठे नमूने घणनि ॾींहंनि जो तव्हांजो पैकेज हो जो पंजाह ह हज़ार हर माण्हू जो
छह ॾींहं रहियासीं उते हिक ॾींहुं रस्ते में समझो लॻी वियो।
त छह ॾींहंनि जे हिसाब सां त ॾाढो सुठो पैकेज वरितो थव तव्हां।
हा सही दीदी।
अलॻ -अलॻ शहर बि घुमिया आहियो?
हा हा, त चार पंज शहर घुमियासीं असां।
अरे वाह। त ॾाढो सुठो लॻो हाणे मुंजी बि तव्हां सां ॻाल्हियूं कंदे- कंदे इच्छा जाॻी आहे। त मां बि हिन शंइ खे वापसि, मां बि हिन नेचर प्रकृति वटि मां बि ॾिसी घुमी चां, मां बि उतांई जा मसाला वसाला वठी चां।
घुमी चो हिकु दफो, सुठो सुठी जॻह तव।
अच्छा?
हा।
ॿियो किथे बि तव्हां अगर कोई मशवरो ॾियवण चावींदा की असां हल ठीका आ हिकिड़ो केरल पंहिंजी विश लिस्ट में रखी छॾियोसीं, ॿियो किथ? किथे बि अहिड़ो एरियो आहे जिते घुमंण वञीं था सघूं? छोकी ॿाहिरि वारा आहिनि मस -मस ईंदा आहिनि
आहिनि त घुमंण जी घणेंई शयूं तव कश्मीर चओ त, कश्मीर वंञीं ता सघू। या मनाली तव। न न हांण त खैर कोन्हे, हांण सेफ आ खैर।
अच्छा।
हम्म, जॾी खां धारा तीन सौ सत्तर अची या तॾी खां दिक्क़त कोन्हे एतिरी
अच्छा -अच्छा ऐं हुते कीअं वंञिबो?
उते त चाहे तहां हितां ट्रेन में वंञों दिल्ली खां वंञी ता सघो ट्रेन में। त हिते खां दिल्ली वंञो, पो दिल्ली खां तहांखे ट्रेन मिलंदव वंदे भारत ट्रेन मिलंदी तव। सुठी तव तव्हांखे सिधो उते श्रीनगर पहुचाईंदव
अच्छा!
हा हा हा त श्रीनगर लाए हा कश्मीर लाए चालू थी वयुं इनि न ट्रेन, पुल ॾाढो वॾो सुठो ठही वियो आ पहिरीं त वेंदी कोनी कश्मीर ट्रेनियू हाणे त वंञंनि थियूं उते बि सिधी पहिरीं त जम्मू ताईं वञिणो पवंदो हो पो बाई रोड वंञिंबो हो। हाण सिधो कश्मीर लाए ट्रेन चालू थी वयूं इनि न। दिल्ली मां हलंदियूं इन हा।
कश्मीर खे बि धरती जो स्वर्ग ही चवंदा इनि भारत जो।
जी बिल्कुल।
आहे की न, पर मुखे न वरी अंञां बि कश्मीर सां भव तो थींदो आहे जॾहिं त हू पुलवामा जो न ॿुधो होस
हा, हुं। हा त ॿिया घणीं रहि सुठियुं तव जॻहियुं मनाली वंञों दी कुुल्लू मनाली।
अच्छा?
हा या दार्जिलिंग तव सुठो तव उते वंञों
दार्जिलिंग बि सुठो आहे न?
हा, उहो बि सुठो सुठो।
त हिन बैल्ट ते शिलॉग ऐं दार्जिलिंग ॿई पवंदा?
हा, थोड़ो परे आहे वधीक हुतां खां वध रस्तो कोन थव, हुते वञो शिलॉग बि घुमीं अचजो।
हा, त हीअंईं पो न तव्हां हिक कम कजो, मूखे न हू जेको तव्हांजो भाई अथव न
हा हा
पर मुखे हिक ॻाल्हि ॿुधायो, ई सीज़न वारी ॻाल्ह हाण त जींअ सीज़न